हाँ सलोनी कतऽ छी
घर पर छी अहाँ कतऽ छी
बस हैया मम्मी संगे बैसल छी
आऽ ओर खेनाइ पिनाइ बेन गेलै
हाँ खेनाइ पिनाइ बनलैया एखने। मम्मी सोचली जेय। हाँ खेलेथ मम्मी सोचैत छल ई काज कऽ ली कनी काल लेकिन फेर नेटवर्कके किछ दिक्कत भऽ गेलै। एक तऽ अनेरे हुनका अभु लगैत रहै छैय।
ह हा मौसी के कतेय काॅल पुड़लेन ये
मौसीक के तीनटा पुड़लेन एखन हुनका बहुत कम छैय करय नहि चाहैत रहै छथिन।
ओतबो हमहीं जबरदस्ती करा देलियैन ये
अबाज कटि गेल छलै की कहलहु
ओ करऽ नहि चाहैत रहै
हाँ से तऽ छैय यो
हम जबरदस्ती कऽ के खोलये ने हिनकर
कते काॅल पुरलेनय मौसी के
तीन टा पुरलैन ह
ओ आ अहाँ कतै कॉल केलियै एखन तक
अहाँ लऽकेऽ सत्रह अठारह टा केने हेयबै
अहाँके पूरा कम्प्लीट भऽ गेल।
नहि नहि भेलै अ
ओ कॉलिंग वलामे टोटल पेमेंट कतय आयल राघब एखन तक
एखन तक हमरा आयल है प्रोसेसिंग लगाकऽ तेरह सो करीब आयल है।
आ
आओर एम्हर की कहे छै कए गोट के देखलियै ने पच्चीस पच्चीस सए तक एलै ह मैक्सिमम जे देखलियै ने से खाली फोन फ्रेंड वालला काज छै ओते एलै ने
हँ से तऽ छैह एखन हम ट्रान्सक्रिप्शन वला काज के ताले भन छियै क तऽ रहल छियै लेकिन चारि चारि सेकेंड के ऑडियो द रहल छै पांच पांच सेकें्ड के दू सेकेंड के के कतबो लोक जोरते त नई पुरते आहाँ के आ आठ पाँचेटा कॉल पुरतै एक मिनट पर एक एक मिनटके हिसाबसँ
हँ हँ एकटा एक मिनट लेलए हम देखलियै बहुत रास ऑडियो करय पड़ अछि
हँ बुझियौ तऽ अहाँकेँ पाँचो पाँचोटा पुरतै कि नहि पुरतै
हँ हँ
ओहि हिसाबे अहाँके ई कलेवला लागल हमरा
हँ सेहो छै ई ई आसानो छै
आसानो छै आ ओहिमे कनी मेहनत छै देख रहल छी अगर अथी रुपआ कऽ केऽ भेटतै तऽ बुझियौ तऽ अहाँके पचास मे पाँचे टा पुरतै सएह हेतै
हू ह ह ओर एमहर की कहै छै मामी तामी से गप भेल ए
मम्मीसँ गोप ने भेलै तुरन्त नानी फोन केलथि हेँ पूछे छलथि गोलूबाईजी के काज भेलनि
ओ
थोड़ी जेत तऽ भऽ जेतै अ अपन की सही भयो जेतनि लेकिन एकदम अथायी रूप से अखन फेर हँ से तऽ छै ने
एमर नानी माँ चिन्तित रहै छै तऽ हमर नानी माँ छैथ बगल में बैसल छै हुनके दोस रहैत छै जाय छनि से घु
के हमर मौसी हमर मौसी अच्छा
जे घुसि जाइ छनि से घुसि जाइ छनि देहमे
से की करथिन मौसी के खेनाइ बनि गेलनि की सब बनेलथि
की बनौलियै ये
ओ बनौलथि हँ ई अहाँके की कहैत छै रोटी वगैरह बनौलथि हँ
अच्छा आओर बुची हमर सुत
नहि ओ टी वी देख रहल छथि आरामसँ
अच्छा बुच्ची तऽ स्कुल जायत हेतय तऽ
नहि काल्हिसँ खुजतनि
ह परसू तऽ बुच्ची के जनमे दिन चारम दिन बुच्ची के जन्मदिन छनि
हू
हमरो परसू नहि है ओते एग्जाम तऽ हमहहुँ सोचै छलियै आबि जायब लेकिन सम्भावने जेत ते नहि छै कोनो ठीक नहि छै
ओ
कलियर नहि कलके हय एखन तक परसू दुआरे फसल छी परसू नहि हेते तऽ चारम दिन सोचबै मौसम ठीक रहतै
आ छोटू के की हाल छनि
कै छोटू
छोटू मम्मियो आ मम्मीो नहि पितियो
ओ अखन पड़ि रहल छथि बी पी एस सी के तैयारी कर रहल
आ पैएर पैर ठीक भेलैन हुनकर।
हँ हँ ओ आब ठीक छनि पहिलेसँ पहिले बड़ दिक्कत भेलनि कनी दिन देखाओ केले तऽ कनी दिन तर करै छलनि लेकिन आब सभ काज करैत छथि चलैत छथि बुलैत छथि सब ठीके छेन
आ ई गोलू भैंजी के कह हमरा मोन पड़ गोलुओ भैंजी के एक बेेर हाट ताथ मे कतहु फ्रेक्चर भऽ गेल छलनि
हँ हँ हाथ मे फ्रैक्चर भऽ गेल छलनि पहिना
भऽ गेल छलैन ने
हुनको बड्ड कष्ट हँ हँ हुनको बड्ड कष्ट भेल छलनि आ होइतो छनि हवा जे उठैत रहै छनि
हँ से हिनको होइ छनि मम्मियो के पैर दर्द करैत रहे छनि कहियो काल कऽ हवा मे
हँ मौसी के तऽ आओर दिक्कतत हतेन कियाकि मौसीके तऽ दू बेर भऽ गेल छनि ने तऽ दू बेर भऽ गेल छनि तऽ ओहिमे आओर आओर दिक्कत होइत हतेन हवा उठैत हेते तऽ बहुत दुखाइत हेतनि
ओ तऽ तेसरो बेरका जोगाड़ मऽ लागल छलथि
नै ओ देखैत रहैत छियनि हुनका हम जे कह एखन करू ओ ओ कादसी कऽ दै छथिन
से तऽ सभ केँ आदत रहैत छै हमर माँओे आदत छनि से
आ फेर
बहिन सभ एके एके खून छथिन ने तैय दुआरे
हप्ता म दू तीनटा करत नै करै छथिन ताबत हिनकर मोन मानै छनि आर मौसियो करैत छथि व्रत की
बात छै करैत ऐलखिन ना सभ व्रत करैत एलखिन तैय दुआरे मोन नै मानैत छनि जे छोड़ देथिन लेकिन की करथिन देहे नै काज रहतैन तऽ ब्रत की करथि
हैय व्रत से हम अकच्छ रहै छी देह बैसा दै छै देह तऽ जे बैसा दै छै व्रत दुआरे लोककेँ तामस चढ़ल रहैत छै भैर दिन आ ओ किच किचायल मोन जेकास से सामान्यो गप पर ओ खिसिया जाइत छै
हँ से दाना पानी शरीर म नै जेतै ओ खिसिऐबै करते तै में ओते काज
मम्मीे तऽ हम कए दिन देखलियनि ओ व्रत दिनक के जे कनियो हुनका संगो किछ सहीयो गप बेसी कैह दवैन तऽ ओ खिसिया जाइत छथिन
हु की करथिन अपन नाना पानी जाय नै छनि ऊपरसँ सभ काज करब पड़ै छैनि तऽ कनि दिक्कत तऽ होइते हतैन
पछिला बेरका की कहैत छै भगवानक पूजा हमरासभके ओहिठाम छलै ओहि दिन ओ व्रत कयने छलथि हमरा कहली जे हम कहली जे हम वत्त नै केने छी किया की हम तैयार भेल छलियै जे हम तखने सहब जे मम्मी नै सहती तखने टा हम तो कहली जे हम नहि सही पता चलल जे ओ नै सही छै ओहो सहि रहल छथिन तऽ हम कहलियनि जे अहाँ सह रहल छी तखन हम छोड़ देबै तखन जा कऽ ओ अपन खेनाइ खेली आ आधा व्रत केलाक केँ बाद दु फरिया मे दू तीन बजे तऽ बड खुसियाल छलीै ओहि दिन हमरा पर जे बीच व्रत हमर छोड़ा देलौ अहाँ बहुत मोन खराब भै जाइ
थिन मोन खराब जे भऽ जेतनि तऽ केँ करथिन
एखने हुनका चाइर पाँचटा टेस्ट भऽ भेलैन है
हँ चार पाँच टा टेस्ट भऽ चुकलैन ह हुनका आ जाइ छथिन तऽ ओकरा हार्ट फेलियरके लगलै सन्देह तऽ ओकर टेस्ट वगैरह भैलैन लेकिन ओसभ नॉर्मल छलैन तकर बाद रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल छलनि ओकर दिक्कत नहि छलनि लेकिन स्ट्रेस दआारे कनि बेसी हुनकर ब्लड प्रेशर कहियौ काल के भऽ जाइत छन कहै छियनि ई सब नहि करू
अपन ध्यान रखथिन जे व्रत नहि करथिन एहने कोनो जे जरूरी बर्थ तऽ सोचल जेतै नहि तऽ नहिे करते तऽ उएह मे ठीक ने तऽ जेहो छैऽ ओहो नहि उठल हे
से हुनका द्वारे डॉक्टर के सामने हमरा सुनय पड़ैए डॉक्टरके के बुझौते जे हमर कोइ गप नहि सुनैया
सुनऽ पड़ै छै
हुनका लऽ कऽ जैयौन ओ तऽ अपन चुपचाप बैस जेती आराम से सुन हमरा पड़ैया जे व्रत केो करबा य केओ करबे हो आते हम डॉक्टर लग गेलो हं जे डॉक्टर आब चिन्ह गेले हमरा सब के मुंहे देख के
हँ से तऽ छै और मामी फोन केली कि नई
मामी के मैसेज क दियै ने हम नम्बर लेकिन आब ओ सीन करती तखन ने
हमर मम्मी तते व्यस्ते रहैत छथिन आ तहन कहैत छथिन की करब फोन करब करब पता नहि बौआ सभ ओना बच्चा सभ हुनका लगा नहि दैत छलनि अपने ओते बुझैत नहि छथिन बात से छै
य एते नहि हमरा लगैत छलै हमरा होइत छलै ईसभ हुनका अबैत हेते
नहि नहि हुनका नहि बुझल छनि बस बजैे टा मे कॉल पर पास छथिन
ई सब तऽ एहन हम तऽ अपना सब तऽ काज कऽ के देखलियै छै सामान्य काज तखन तऽ पहिल बेर रहै छै लोक के तऽ कनी मुश्किल अबै छै ओ अलग गप छियै
हँ एना कॉलपर हमरा संगे बडड़ड नीक गप्प केलियए एना जे एहिपर कार्य पर करबेलियै तऽ ओहि पर हुनका बजले ने होय छलनि एगो कॉल हमरा पर सग पूरा केलिये
हँ
ओहिमे एकदम धीमी गति की से बजै छलखिन हमरा बार बार पूछै छलय तऽ आओर की बाजू ओ ऐप पर
एम्हर तऽ मामी मामी हम कहलियनि मम्मी कहली हम कहलियै ह तखन से आठ घं्टा तक
मामीे के अहाँ जे फोन करबै
अहाँ जे मामीके फोन करबनि तऽ मामी उठेबो करथि फोन तऽ ने से बात भऽ जाइ छै ने ओ फोन कतहु रहै छै अपने कतौ रहै छै न आ भऽ सकया खेनाय बनबे
फोन करै त पहिने हम एकबे नॉर्मल कॉल कऽ दै छियै केकरो जे करै छियै
हँ तहने ने लोकोग बुझते कतो गो रहे छै तऽ नहि उठा पेते एना मे
हँ आ नहि तऽ कलो बर्बाद भऽ जाइत छै
हम नहि जेना फर्स्ट बेरमे भऽ गेल मामी हम फोन केलियनि तऽ मामी हमर फोने नहि उठ हमर एगो कॉल तऽ चलि गेल
हँ हँ हँ
हा ह
मौसी अहाँ के गप सुनि रहल छथि। की
हँ माँ हमर गप सुनि रहल छथि। की सभ बाजि रहल छी की अप्पन सुनैत छथि। खेनाइ बनि गेल छै। निश्चिन्त भऽ गेल छथि।
हमरा लागल जे मौसी अहाँ के आस
आइ मोन खराब भ गेल हा आइ मोन खराब भए गेल छनि। माथा दुखाई छनि बुखार जेना लगे छनि ओना मौसमो चेंज भेले या
एखन ई सभ की सोचैत हेतै जे ई दुनू भाई बहिन फोन पर बैस कऽ